हेलो की हाल छै
ठीक छै आवाज जाइ छै आवाज जा रहल अछि की अच्छा कथी करै छियै अहाँ
हम तऽ कुछो नहि करै छी बैठल छी अहाँ की करै छी
हम से
इ-इहाँ यहाँ ते बड्ड मौसम खराब भऽ गेल छै इहे लगी घरमे बैठल छी बारिश मे कतय
एकरा
जाउ की बजै छी
एकरा खराब मौसम नहि कहै छै एकरा नीक मौसम कहै छै ठण्डा मौसम छै इहा जाह तऽ गरमी रहैत तें पचास डग्री पसीना सबके छोड़ेने - नीक मौसम हैतय ठण्डो छै तऽ खराब हइ गर्मी छै इ त खराब अइ
आओर तऽब बताउ
किसान खेती करतै तऽ खेबै पिबैै चाउर हेतै
बारिशमे फसल खराब न भऽ जाइ छै
बारिश मे त पैन हेतै तब ना अहाँ कें खेती खेती धान रोपैतय
अहाँ
पैइन पड़बे नहि करतै रौदी मे खेती हेतै
से बात
आर सर त लगै छै
अहाँके ठण्डक के मौसम नीक लगै छै
हँ
चाहे गर्मीके निमन लागै छै
हँ गर्मी बरी बकवास अहाँ लंग बरी बकवास अभी जना अहाँ कहै छियै मौसम खराब छै हमरा ला बड्ड नीक मौसम छै ऐहने मौसम रहै कें चाहि हर हमेशा
हँ मौसम तऽ नीक छै लेकिन बारिश से पूरा किच किच मन होइ
हँ
आओर सभ बताउ अहाँके खानामे कि की पसन्द छै
ओ खानामे दालि भात तरुआ पसन्द छै
अच्छा हम तऽ आजे दालि भात तरुआ खयली
लगै छै
हम ते आजे दाल भत्तरवेली
हँ बढ़िआँ छै कि नहि
हँ
ए लियै तऽ हम बैठल छी कतेक बढिआँ तऽ बैठो - आओर त कुछो क सकै छियै नहि फोन आयत तऽ फोन छै
अहाँ हमरा ताना कैला मारै छी
ताना अहाँ के कैला मारब
अहाँके पढ़ाइ भऽ गेल
नहि
त्याग प बांकी एतने तक रह जायके बाद
आइ बहुते पहिले बांकी रहल
आगे के की विचार छै अहाँ के फ्यूचर के
आगाँ कें इहा वि - चार छै की हमरा प्रोफेसर बनै अच्छा बुझलिए
अहाँ तऽ पहिले कुछो आर कहैय छै आब अहाँके प्रोफेसर बनबै
सभ दिना सभ बदलैत रहै छैे नया नया नहि करबै तऽ केना हेतै जीवनके अपडेट करय पड़ै छै
अहाँके दरोगा न बनायके अछि
नै
हूँ
ओन जगह पे दरोगा बनबै जतह दू नंबर के पैसा होइ
तऽ अहाँ बोलै छी कि हमरा प्रोफेसर बनैके पहिले बोलै रहली कि अहाँके इ सभके तैयारी करैके बाजू ना
कथि बाजू की बाजू
की चीजके तैयारी करै छी
कुछो नहि
दिन भरि सुतल रहल छी दिन भरि सुतल रहल छी
पूरा नीन्दमे सुतल रहलहूँ
आओर सभ बताउ अहाँके मे मिठ चीज नीक लागल कि नमकीन चीज
खट्टा आ घूपचुप
ई तऽ हमरा नीक लागै छै
हूँ
अहाँके मालूम छै कि हमरा कि की पसन्द छै
नै हमरा कैला मालूम
आँ
हमरा केना मालूम
लागै छै कि अहाँ नीन्दमे जाइ छी
हूँ नै त
बताउ ने
अभी नहि नीन्दमे जाइ छी हम
अहाँके कि की पसन्द छै आरो
भात विना काँट वला माछ सात मार्च
अहाँ किछु पूछु हमरा सँ हम तऽ बैठ के बोर होइ छी कही जाइो नहि सकै छी गाछ जैमे झुलूआ लगाबै अहाँ कभी झुलापर झुलल छी
नै
काहे अहाँके डर लागै छै
बहुते बहुते
बाजियौ ने
आँय
बाजू ने हमरा बड़ा हाँसी आबै छै पता नहि काहे
हँ त मु छै क करबै आदमी जंका करबै
केकरा नहि
हूँ अपने ची
कथी नहि
अच्छा अच्छा
अहाँके आवाज फ्रेश नहि आबै छै
जे छुक च ह
बैकग्राउणडसँ आवाज आबै छै
चलत देख रह ब पक छ
बाजू ने अहाँके मोन नहि करै छै आज
अहाँ कें मन मे ठीक छअ
हँ ठीक छीयै
मौसी
सब अहाँ बत
य ह
अहाँके तबियत ठीक छै
ह्म
हूँ
अहाँके आवाज नहि आबै छै
त
रुक रूक के आबय
तर अैभव टा हेलो
कहाँ भाग गेल छी अहाँ बीचमे फोन छोड़ि कऽ
आब आबैया आवाज
हँ आबै छै
आबै छै
ओ कहाँ कहाँ भाग जाय फोन छोड़ कें बड़ी शोर होइ फिर सें फिर से आवाज ना आबै छै
फेरसँ नहि आबै छै खाना उना खेलियै कि नहि
हँ अभीए खलिय या
कथि सब दूध रोटी
नहि चावल दाल तरुआ
दूध रोटी नीक लगै हें
नहि हमरा दूध नहि नीक लागै छै हमरा दूध मंहकै छै
कथी के दूध महकै छै गायके कि भैंसी के
सब दूध मंहकै छै
तब अहाँ गदहा के दूध पिबू ओ नहि मंहक किछु गम किछु ने अगर आहाँके गाय गधा के नहि बकरी के नहि ऊँठ के नहि होइ हें
नहि हम तऽ नहि सुनने छी की ऊँट कें गधा कें दूध होइ छै
वनगदहा कें दूध पीने छियै
हम तऽ वनगदहा पहिली बार नाम सुनै छियै
जे खेत मेका सब फसल खराब करै जे खेत मेका हाँ परस्त ओकरे वनगदहा कहै बन मेका गदहा हूँ
आओर बाजू
तऽ
खले छियियज
हम छोला भटॉरा भोरे भोर गेल छलहुँ मन्दिर उच्चैठ भगवती हमरा घरसँ चालीस किलोमीटर दूर छै हमर घर छै जयनगर उच्चैठ भगवती छै उच्चैठ भगवती ति छै बेैनीपट्टी लंग
ह ह सब गुरु केरर कल देल छी अहााँ सब ग कोबर क देल छी
ओ
हँ गुड़ गोबर कर दिएै आप सबकछ सबकुछ गुड़ गोबर कर दिए र देख फन
आ खा कऽ फेर पढ़ई ला एलियअ तो सोचली टास्क एगो कम्प्लीट कऽ लियए
हद हइ यार